हाल चाल
ठीक अछि अपन कहू
ओ खनाइ पिनाइ भऽ गेलै
जी खेनाइ पिनाइ तऽ एखन बनि रहल अछि भेल नहि
अच्छा
जी अहाँ सबके भऽ गेल बनि गेल
नहि एखन नहि बनल ऐ आब बनतै हमर सबके कनी लेटे से रहैया
जी हमरो सबके लेडीज आब अखन तैयरी कऽ लेलौं ने आब बनायब
हँ हमहो सबके सएह रहै छियै
अच्छा अच्छा।
दस साढ़े दस बजे तक रहि छी खा पी ली।
जी।
आबै छै और सभ कहियौ
तऽ और सभ बताउ त और सभ तऽ अपन सभके तऽ मिथिलाञ्चलमे तऽ कुछ अलगे नियम नियम सभ अछि सभसँ हटिके अछि आ अपनासभके जे छै मिथिलामे मन्दिर तऽ बड्ड अछि एहन तऽ नहि छै कि नहि छै बड अछि अपना सबके मंन्दिर
हँ मंदिर सब तऽ बड्ड अछि
उहाय देखलिए हर जगह जगह पर मन्दिर अछि
जगह जगह पर मंन्दिर सब छथि एहन मन्दिर सभ बहुत ठाम गेलो नै छी
ह बहुते अछि आ एने तऽ अपनासभके उगना महादेव हिनकर तऽ नाम सुन ने हेबनि सभ बुझै छैत
उगना महादेव गेलो छलो
ह
आ गेलेलो छी दू तीन बेर
अच्छा अच्छा।
पहिले तऽ ओ गाछी देने रस। पता छलिय आब केना कऽ लोक जाइ छै पस छै नहि पता पहिले हमसभ बीच्चेमे उतरियै ओने कलम देने जइयै
अच्छा
महादेव बहुत चलय पड़ैत छलै कोनो ऑटो तोटो के व्यवस्था नहि छलै
नहि छलै आब तऽ बहुते व्यवस्था भऽ गेल जाय अबैके बड़ सुविधा
अच्छा
आ बड्ड सुविधा भऽ गेलै छै अपना सभके उगना महादेवके जायके आ अब तऽ हरदम लोको जाइत अबैत रहल अछि आ ओतऽ आब तऽ बहुते बहुत नीक नीक चीज बनिओ गेल छै ओहिठाम पहिलेसँ बहुत बदलाव भेल
अच्छा।
हँ जेना पहिले देखने हेबै ओहिस बहुत बदलाव भेल अछि
हँ पहिले तऽ बहुत चीज नहि छलै बनल
आ पहिले वला जे पोखरि छलए पोखरि तऽ अछि एखनो ओहय लेकिन पहिले वला पोखरिमे से जे छै ने से पूरा पानि पानि के जे अछि निकाल के सुखा के ओ पानि निकलबाक के आ बहुते के ओ मे जते पानी छे पान छे सबटा के निकाल के सुख सुखा के आ दोसर पानी जे होइया से पानी देल गेले छै ओहिमे
अच्छा
जी ते बहुते बदलाव भेले अछि बहुत कुछ नया नया जे अछि अखन दिखायल गेल अछि ठन
हमरोसभके बहुत दिन भऽ गेल आ बीसो पच्चीस साल भऽ गेल उगना आर गेना
आ फेर जे अ सुन रहल छी आओर कुछ मतलब बदलाव तऽ बहुते कुछ भेल लेकिन आओर ओहिमे जे अछि नया नया किछु आनल जायत एखेन
हँ उगना महादेव के बहुत बेसी व्याख्या छैनि विद्यापति द्वारा विद्यापति द्वारा स्थापित छथिन तऽ हुनकर हुनकर बहुत नीक वर्णन छनि
बहुत नीक
बहुत नीक पढ़ाइ सभमे सेहो आयल छनि उगना महादेवके
जी कितापो मे देल अछि छै मैथिली किताब हुनकर बहुत नीकसँ विख्यात कयल अछि जी आ फेर अपना एकटा कपिलेश्वर स्वरो भऽ गेल महादेवे जीके
से सब ते छैे मंदिर औरो मंदिर सब बहुत रास छै एखन साओन सावन मे तऽ इहो बहुत तऽ उगना महादेव के सेहो प्रचलित भऽ जाइत छथि
जी आ सावनमे तऽ एखन कपिलेश्वर बिदेश्वर आ उगना महादेव कुशेश्वर स्थान ई सब मे तऽ बड्ड भीड़ के तऽ जवाबे नहि अछि
भीड़के जवाबे नहि रहै छैिय
महादेव मन्दिर पर जायब तऽ जल ढारयके लेल लेकिन जल्दी जल ढारल नहि हैत
नहि ढारल हैत बड बेसी रहैत छै उगनामे तऽ बड्ड भीड़ रहैत छै पहिलैयो बड्ड भीड़ रहैत छलए
जी एखनोहु जे अछि उगना महादेवमे अ
भऽ गेले हे तऽ लोक सब आओर जाइत हेते
बड़ सुविधा तऽ जे भऽ गेल से अछिये लेकिन लाइन जे लागल रह से तीने बजे दूइए बजे तीने बजेसँ सभ तऽ एकदम लाइन मे लागि गेल रहत
अच्छा हँ बैद्यनाथ महादेव के जेना छैन बैद्यनाथ तऽ हम तहिना आब उगनि महादेव के कऽ देने छै
जी जेना बाबा धाम मे एकटा अथी नाथ महादेव भऽ गेल ओहिना मिथिलामे उगना महादेव
हँ उगना महादेवके बहुत बेसी
हूंम्म बड्ड आ एहिबेरी तऽ अपना सबके तऽ उगना महादेव के एतऽ चोरियो भेल से सुनलहुँ
अच्छा से तऽ नहि पता छले
जी चोरियो भेल हुनकर जे गहना सब चढ़ायल छै
हँ हँ किछु तऽ हमरा याद आबि रहल अइ सुनबामे तऽ आयल छलए
इएह दू म दू महीना पहिलेके बात अछि जे अ एतेक ओते मतलब फोर्स सब टाइट कल छै पुलिस फोर्स सब बॉडीगार्ड सब लागल अछि लेकिन हुनका सब के द्वारा भी फिर भी महादेव के चोरी जे कयल गेल से हुनकर तिरपेक्षण कऽ के
अच्छा
कथी रिकॉर्ड भेल सी सी टी वी कैमरा लागल अछि ओहिठमा मंदिर मे
अच्छा
तऽ ओ पूरा देखायल गेल छलए जे चोर सब जे घुसल ओ मंदिर मे से तिरपेक्षण कऽ के हु हुनकर प्रणाम क के गोर लाग लेलथि हुनकर आ तब जे छै हुनकर चढ़ावा सब लो के ओतय से निकल गेल
अच्छा तऽ ओहिमे पकड़ेली ने
नहि चोर सब नहि पकड़ेले चोर को पकड़ा जल्दी
हँ स ओ सब तऽ अपने प्लानिंग क के आयल
बरसातीर बरसाात
आ बडसातीर आ बहुत हिम्मत के गप छै जे महादेव के ऊपर से आ तऽ लोक कहैत छै जे ओनाहु ओनाहु लोक चोरी करे छै ते इ रहे छै भगवान के लेकिन एकदम भगवान के सामनेयो से
आ भगवान के निपेक्षण कऽ के हुनका गोर लागि के बुझियौ सी सी टीवी कैमरा में जे रिकॉर्ड ए से रिकॉर्ड वालला ओहिना मोबाइल पर देखायल गेल छै
अच्छा
हुँ
ओ बहुत हिम्मतके हेबाक चाही सुनने चलि हमुसब एतऽ सब पूरा आयल छलैये लेकिन याद से उतरि गेल छलेे
जी इएह बीचके बात अछि दू तीन महिीना पहिलेके
ओहिमे किीछ गहनो तहनो बहुत चोरी भऽ गेल छलै ने
जी हुनकर जते गहना सब
हँ मुकुट हँ मुक ओकर मुकुटके सेहो
मुकुटो हुनकर चोरी भेलनि
अच्छा प्रशासन के टाइट रहबाक चाही
अ जी छले टाइट पता ने सब कह जाय छै केना के मतलब पलक झपक के की होइ छै
या महादेवे के कोनो हेतनि चमत्कार
हँ सेहो भऽ सकै छै किआकि उगना महादेव तऽ बहुते जी आ ओहिना कहल जाइ छै भोला बरदै आलू
बड़ दयालु भेल ह तऽ ककरो दऽ दियै उठ कऽ
जी
साह उगना ओनाहो छथिन बड प्रख्यात आ एकदम साक्षात दर्शन देने छथिन विद्यापति के
साक्षात तै ने विद्यापति हुनका लेल जे छै से पागल भऽ गेलखिन एकदम पागल जेना करऽ लगलखिन
आओर ओकरा पर गीतो सब जे सुन्दर सुन्दर मैथिली मे बनल छै एकदम मन एकदम महि बजै छै ओ गीत सब सुनऽ लागू तऽ
जी आ हुनकर नामो पे एकटा उगना वालला गीतो बहुत निक ओ गीत सुनब तऽ लागै छै ने आऑखे से लोर गिरऽ लगै अछि हुनकर गीतो बड नीक होइ छनि। बड नीक हुनकर गीतसभ छनि। बोल के नचारी सभ
बहुत प्रख्यात छै उगना महादेवके
जी आ बिदेश्वर स्थान सेहो बड़ अपनासभके प्रसिद्ध अछि।
बिदेश्वर में तऽ बहुत सुन्दर ककौड़ी डोर बन रहल। ओ पोखरिमे पूरा भरि गेलैए। साफ सफाई चारू बगलसँ अपन बैसू उठू जेना। पार्क एरिया बनबै छै। तहिना टाइप के
जी जी
बड्ड सुंदर कॉरिडोर बनि रहल छै, बनि जेतनि तऽ ओहो एकटा मिथिला मे।
जी ओतऽ उगना महादेव और तऽ स्थान के आगे बनाबयके लेल तऽ सरकारे द्वारा पैसा सभ द
हँ सरकारे द्वारा देल गेल छै। बनबैके लेल से बनिओ रहल छै। बड्ड सुन्दर बहुत भव्य आ सवी बेर गेल छल महारती बिल सिद्धेश्वर बाबाके जल चढ़ेने छलियनि, हुनकर दर्शन भेल छलनि।
अच्छा
एतय हमर सभके मामा गाम के रस्ते मे पड़ै छै।
तब तऽ आओर बढ़िआँ अछि। हमरो सभके नानी गाँवसँ ओत जादा दूर नहि य पासे में अछि
हँ तऽ ओना जाय लगलहुँ तऽ एक बेर दर्शन भऽ जाइत छनि
अच्छा अच्छा आखन त ब कतेक लोकके मुँह सँ सुनलहुँ जे गर्मी छुट्टीमे बाबा की कहै छै, बिदेश्वर गो।
हँ गर्मी छुट्टी मे हम सभ कपालेश्वर वसनी गेल छी, सोचै छियै। फेर अरब त कपालेश्वर महादेव के सेहो दर्शन करेबा
कपालेश्वरे जायब ने तऽ बड्ड नीक लागत ओतौ हम गेल छी। बहुत नीक लागत बहुत नीक जगह छै। बहुत सुन्दर लागत मतलब मोन एकदम प्रसन्न भ जाय छै।
हँ प्रसन्न भऽ जाइ छै। एहि सभ जगह पर जाउ तऽ मंदिरे जाउ तऽ एकदम लगैत रहे छै।
जी आ फेर उच्चैठ उच्चैठ भगवती ओतहु बहुत नीक लागत गाँव घरमे तऽ बेसी इएह होइ छै ने कि लोक गर्मी छुट्टीमे नहि कहतौ तऽ अपन एहि मन्दिर सँ ओहि मन्दिर मिर। एहे मंदिर संसे लोकोग भऽ के आबि गेल
आ च छुट्टी तऽ बड्ड रहै छै। गाम लेकिन गाम सभमे ततेक ह रहै छियै गर्मी जे गर्मी दुआरे तऽ हालत खराब रहै छै। कतहु निकलैत नहि होइत रहत
ना, धोआ कऽ जेइ छै से मन्दिरे अपन एहि मन्दिर सँ ओहि मन्दिर अपन पूजा पाठ कऽ कऽ आबि जाउ। यहाँ सँ मोन एकदम प्रसन्न भऽ जाइ छै, एतयमे लागल। जे हँ कोनो तीर्थ कके एनहु
से तऽ होइते छैयै बड्ड मन्दिरसभ छैयै आब ओनाहो बड्ड बना रहल छी एकटा आओरो हमसभ कुन्दन मन्दिर गेल छलियै ओहो बड्ड नीक लागल चामुण्डाक के बीच मे छथिन
अच्छा
तऽ ओतौ हमरासभके बड्ड नीक लागल छलय ओहो अन्दरमे छू
अच्छा
हरि महादेव सेहो बड्ड उग्र छथिन
अच्छा देखियौ तऽ आओर सभ तऽ बढ़िए अछि मन्दिर सब म अपना सभके तऽ इएह नियम छै ने मिथिलामे तऽ पूजा पाठके ब बड़ड छै ब विधि विधान आ लोक के इएह रहल जे मंदिरे सब से पूजा पाठ ई मंदिर ग ओहि मंदिर गो ह्म तऽ आओर सब बताउ आओर सब अहाँ मंन्दिर सबके बारेमे कतहु कतहु आओर गेल छी